हँ यौ।
ह यौ विकास जी! की हाल समाचार छै, कहियौ?
ठीक छै, अपन कहियौ?
त ठीके छै।
की करै छि यौ।
घरे पर बैठल छी यौ, की कहै छी?
नश्ता भेलै?
हँ नाश्ता तऽ भेलै, आठे बजे।
की सब भेल यौ।
दही- चूड़ा, आम देलियै, आ सब्जी छलै।
आ भोजन!
भोजन आब होते, आधा घंटा बाद जायब
की
भोजनमे तऽ हम, भोजनमे तऽ हमरा लागि रहल अछि। जे सजमन के सब्जी। दइल, आभात। हेलो! हेलो! हेलो!
हेलो!
हँ कनि अच्छा से बाजू ने यो, आवाज कटि- कटि कऽ अबे है।
आब जाइया?
हँ आब अबे है।
कहियो ने और सब। त चलू घु- मै लए।
घुमय लए जेबै? घुमबै लए जेबै यौ?
उ न, हँ यौ। मि त
कतऽ जेबै घूमऽ?
मिथिला हाट हँ।
ह चलू तऽ, आउ ने अहीं आउ एबेर।
ठीक।
आउ कथी से एबै?
कखन तक जेबै?
दू बजे, तीन बजे तक चलू ने।
ठीक।
पैसा -तैसा नहि लेब, पैसा हमरे दिससँ चलतै।
ठीक छै।
अपने दुनू गोटा रहब आओर ककरो नहि लेब,
हा मोटर साइकिलेसँ चलऽ,
हँ बुलेट त निकालब अहाँके पास तऽ बुलेट,
हँ हँ
त तऽ चलब, सब कहियौ अहाँके अहाँ के नास्ता नास्ता भेल अहाँके?
ह यौ,
क कह यौ
रोटी ओ भुजिआ।
ओ खाना भेल कि नहि?
नहि नहि बनि रहलै,
ओ
कहियो आओर?
आओर सब कहियो धान आर केने छी कि नहि?
केने छी,
मे एको बीघा में केने छै कि नहि ओ? हमरो भए गेल दू बीघा मे जे छले बंकी सेहो भए गेलै,
हू हँ तऽ गंगा सागर पोखरि पर जाइत अबैत हब ओते अहाँके घरे नै आओ?
हँ यौ हमरा आर केते रहैय घुमनाइ य फिरनाइ?
ओतऽ जे ओ मार्केट सब तोड़ि तोड़ि देने रहे ओ सब फेर बनले?
ह बढ़ियां से बनलै क आ मधुबनी के पूरा चमका देने छै। एको रति जाम ने कतहु लागत,
हँ लेकिन ओका जे ओ झाल मुरही सब बेचैए ओ लेकिन बड नीक बेचैएा
हँ
आ गोलगप्पो ओका बड नीक रहै छै। हँ खेने छलिए एक दिन आउ तू का, ओ तू क गोलगप्पू बोल
ब
कहियौ,
आओर सब आओर सब अही कहबै ने,
ठीके छै,
ओ काल्हि कतऽ आयल छलियै
काल्हि कहाँ कतहु गेल छलियै यौ काल्हि रहै बुधन बाबा पूजा,
ओ ओ। काल्हि हमरा अपने नहि फ्री मिलल यौ की कहैत छै एते तबियत खराब भऽ गेल ने,
हूँ
देह हाथ पूरा दुखाइत रहै हमरा,
आब ठीक अछि ने?
ह आज तो पूरा ठिक छै। आ भरि दिन छी फिर हँ हँ मिथिला आट
हँ
ह नाश्ता पानि च,
हँ रविकऽ श्यामा माइ मन्दिर जयबाक छै,
हँ।
कोन दिक्कत नै नऽ?
नैय-नैय आहाँ रहबै तऽ कोनो दिक्कत यौ केहन बात करेै छी अहूँ विकास जी।
हँ तऽ चलब
हँ
अ आआ
कहलौ की पूरा चलब।
एकटा बुलेट छै यौ बिक्री लेबै?
हँ।
नये बुलेट छै बुझियौ ने तीन चैर महीना पहिले लेने रहे कोनो पाय के काज छै तें बेचते। तै। रॉयल इनफील्ड हँ रॉयल इनफील्ड छै कारी कलर के-
भेजू तऽ व्हाट्सऐपर देखै छियै कनि हम अपन कनियो के देखेबै तब न पसंन्द करतै।
हँअ
व्हाट्सअप पर कनि भेज देब गाड़ी के फोटो।
हँ हँ भेज देब
हँ कनि आउर देखतेै।
हँ अढ़ाई लाख कहै छै। कनि आहाँ लेबै तऽ कनि कम भऽ जेतै।
स्करेस तऽ स्क्रेस नैय ने लागल छै कतौ?
कतौ किछ नै छै यार चैर महीना पहिले गाड़ी निकालकै ये।
ओ एक तक मे नैय देताइ?
एक मे नैय देत यौ एक महिना पहिले निकालकै यऽ साढ़े तीन लाख दऽ कऽ।
बअ
ई एम आई हो बुझाइ या नैहे खत्म भेल-
कहै छै एक -एक बीस तक देखियौ ने
एक बीस तक नै देत दू तीस दू बीस तक दऽ देत।
ओ दू बीस तक-
सेहो आहाँ लेबै तऽहन।
अच्छा देखियौ लऽ लेबै हमरा गाड़ी के ओ जरूरत है दू चक्का के-
हूँ आहाँ लग तऽ अइछो तू चक्का?
हँ तऽ छेलै ने ओ कनि धिय पुता लऽ के चैल जाय ट्यूशन पढ़य लए।
कोन छेल्ला?
अर्बन फाइब ऐछ एगो।
ओ
बुझलियै हमरे एगो भैयरी छै? आ एगो हमरो भैयारी एगो अ
नै हमर सुनियो ने हमर चका एगो स्प्लेंडर भऽ गेल एगो होंडा लिफो एगो बुलेट- छै ओकरबाद एगो एच एफ डिलक्स अइ एगो स्कूटी अए एगो स्प- ओ टी वी आ जे पुरना मॉडल मे रहे से एइछ। आ दूटा चैर चक्का अइ। एकटा अल्ट्रोज टाटा के एकटा आइटेन ऐछ यूंडाई।
तहन तऽ बहुते गाड़ी या आहाँके पास-
हँ तऽ आब हम दू चक्का लऽ के की करब नै मतलब ओ ई नै जे हमर- प्रसनले जना हमर चचो छैथ, चचो सबके छैन, चच्चा के दूगो बे
हां बुझ, बुझ गेलियै, बुझ गेलियै।
फैमली मे छै।
ओ हमर कथी अर अय पता है। एगो टेक्टर एछ, एगो टेक्टर एछ।
हाँ।
आ एगो चैर चक्का एछ अल्टो के दस। के दस जे नया मॉडल मे निकलल।
हाँ।
हां ए दूगो दू चक्का, एगो आर वन फाइव, एगो स्पलेंडर।
हम की कहै छी उम्हर देखियौ ना कतौ जे एगो अल्टो या वेगनार-तेगनार जे बिकाय सकेंड हेंड मे तऽ कनि कहु ना देख कऽ।
एगो अथी लेबै।
कथी।
पंच इभनी।
पंच इभनि कते दिन पुरान छै।
नया मे ऊ लेबे केलकै बुझियौ ना दू-तीन महीना भाएल होतै।
कते तक मे देतै।
देतऽ अहाँके आ रेट तऽ रखने छै नौ ल अथी आठ लाख रुपैया।
नै तऽ ओते नै हमरा चाही एक डेढ़ लाख तक मे जे भऽ जाय अल्ट्रोज अल्टो-तल्टो, अल्टो या वैगनार ई स
ओ अच्छा त एगो देखे एगो रुकु देखे छिये अल्टो। ध्यान पे आएल छलै यौ, दू-तीनगो हय गाड़ी बिक्री बला।
हां तऽ ई देखियौ ई अगर हुआए ना तऽ हमरा अहाँ नॉर्मलो कॉल कऽ कऽ कहब। रियल मे लेबै। अगर कतो भेट जाय ई सब तऽ हमरा नॉर्मल कॉल मे कहब।
किया अहाँ के पास त हेबेै हय चाएर चक्का त आब की करबै।
एगो-एगो-एगो और लेबै किया तऽ एगो अल्ट्रोज जेै अय
हुं।
ओ दिल्ली मे रहैया, आयटेन गाम मे रहैया त आयटेन एकटा और एकटा और गाड़ी कीन के गाम मे राखब जे जेना देखलियौ कुनू पूरा ऑल फैमिली जे कतौ घुमैये लए निकलै छियै।
हां बुइझ गेलिये।
तऽ एकटा गाड़ी मे नै होय छै।
बो अच्छा ठीक या हम अच्छा देखै छियै अगर होतै तऽ अहाँ के कॉल करै छी हम।
हुं।
और सब कहियो पढ़ाय-लिखाय चलै छै कि नै।
चैल रहल छै।
उम्म ऑनेलाइन कि ऑफलाइन करै छी।
हम ऑनलाइन करै छी।
ऑल क्लास।
हां हमरा सबके ऑफलाइन मे ओते नीक मास्टरे नै छै।
ओ। एहि और के ठीक है, हमरा आर के ऑफलाइन करऽ पड़ै अछि।
कैयटा करै छियै ऑफलाइन।
तीन गो।
ओ, सब सब्जेक्ट के अलग-अलग।
हँ मैथ, केमेस्ट्री, फिजिक्स।
कते पाय लय यऽ।
पाइ तऽ लय हे अहाँके। हू, एगो के दै छियै सात हजार, साल के।
हँ हँ।
एगो के पाँच हजार, एगो के पांच सौ के महीना दै छियै।
ओ तऽ बारह पन्चे साठि, छह हजार ओहो भऽ गेलै।
अच्छा, अहाँ फर्स्ट केयने रहियै ने यौ।
हँ यौ सी बी एस सी से तीन सौ बारह नम्बर आयल अइछ।
तऽ सी बी एस सी में तऽ पाइ नय ने दै छै।
नय पाइ नय देत, अहाँ आर के तऽ आयल होत।
नइ नै आयल ये यौ।
दस हजार नइ ऐल।
अंडर-प्रोसेस बतबैये, ओकर अथी छै स्टेटस जे चेक करै छियै।
तऽ ओ तऽ अहाँ सब कुछ गलत फॉर्म-तर्म भरि देेने हौबे।
नइ-नइ ऊ पैसा अंडर ओर सब चीज यस-यस छै, पैसा अंडर प्रोसेस। एखन एनाइ चालुए भलैए। आबि जेतै एक- दू।
ओ।
ओर, ओर सब कहियौ साँझके कथी, अथी हैय। प्लान, साँझ के प्लान।
आइ तऽ तीन बजे निकलबाक छै ओतै ने, दुनू आदमीके।
हँ, मिथिला हाट भनसाघर में खेबाक अइछ।
भनसाघर में खायएब-पीब सबेरे आबि जायब, सात बजे तक घर पहुँचे के कोशिश करु, कियाकी दुचकिया से राइत। तऽ कऽ एनाय।
एहन-एहन कए तऽ रोड, रोड सब नै न नीक छै। कलम-गाछी सभ तरहके छै, मौसमों खराब रहै छै। हँ, लूट। पाट रहैत छै, आ मानि लिअ कोनो गाँवे में कोनो दिक्कत भऽ गेल तऽ दू आदमी कते के सम्हारबै की।
हँ हँ हँ सही बात छै।
चारि आदमी रहितियै तऽ के गाँव देख लेतिये।
हँ। य माउस-भात खायब ओतऽ रामपट्टी में जे छै।
एतऽ नम पट्टी दऽ कऽ जेबै यौ।
कै दऽ के जेबै।
हम तऽ एही दऽ कऽ समियासँ। निभापुर बरौल दऽ कऽ समिया, समियासँ एन एच पकड़ कऽ अररिया, अररिया में एन एच छोड़ितहु। आ अररिया सँ चलि जैतहुँ, दू की पाँच किलोमीटर हेतै एन एच लग स।
च चलू जै माहे नजदीक पड़तै ओम्हरे एगो कोनो माउस- भात के दुकान होतै न। हां ओते पहिले मौस भात दुनू गोटा खैब।
हां तऽ से भऽ जेतै
आ तब निकलब अपना आर
हां मिथिलो हाटमे फेर खेबै नै यौ माछ आ मरूआ रोटी।
हां-हां मरुवा रोटी भनसा घरमे।
हां कनि पैको करा लेबै जे घरो पर सब खाए की मिथिला हाटके खेनाई।
हां-हां आ घुमबो करब बढ़िया से। आय घुमबो करब बड़हिया से दू आदमी रहब आराम से घुरब।
तऽ दू घंटा बड नै भ जेैते यौ तीन बजे एतय से निकलबै चाएर साढ़े चाएर बजे तक पहुँच जेबै। छ बजे तक घूमब-फिरब, छ बजे ओता से बिदा हेब, सात बजे तक घर पर।
हां।
की।
हां सेहो ठीके रहतेै।